हेलो हेलो
हँ की हाल समाचार
ठीक अछि अपन कहियौ
हमरो ठीके छै तऽ नाश्ता केलहुँं
नश्ता हम नहि करै छी साँझक
अच्छा नहि करै छी एके टाइम एके टाइम खा लै छी
एके टाइम खा लेलहुँ आइ नहि मतलब खा लैत छी कनि सुबहके दस बजे तक आ फेर बौआ सब आयल दू बजे तक तऽ फेर खेलहुँ
अच्छा फेर रखन बेरीया के नै
नहि बेरिया क नहि खाइ छी कियेकि आइ रवि छलैया ने तऽ कामे करैत करैत बारह बाजि गेल तऽ फेर खाना खेलहुँ हेन लेटे ताहि दुआरे
तखन अखन की खायब काजे भऽ जाइ छै काज खेला के बाद की करतै
हँ कनि आइ रवि छलैए तऽ कनी गेहूँसभ छलै गहुँम सभ धोलियै हेन इएह सभ सुखेलियै हन मिलैत तऽ नहि छलए हन लेकिन हम बनबेलहुँ हेन आब तीन महीनासँ मिलैए
अच्छा सो बाजे हो छै
हँ मिलै छै तऽ अपन कहलियै धो लै छी अपन पिसा लेब
हाँ ओतय तऽ ज्यादा बाहर मे गहुँमे लोक लै छै चाउर थोड़े लै छै
हाँ गहुँमे लै छै चाउर के खेतै अतऽ बाहर मे कोटा वाला चाउर कहाँ कोइ खाय छै
नहि आ हमहुँ देखै छलियै सब हमरो मामा सब गहुँमे लै छलखिन
हँ अहाँ के ज्योति दीदी सब कत रहैया
ज्योति दीदी तऽ सासुरे मे रहैया लेकिन एखन एते अछि
अच्छा
और ओ सासुरे मे रहै छैथ अखन ये अखन अखन आओर कहियो अहीम की कहू
आम सभ खेलहुँ हन कि नहि
ई बेर तऽ आम ओते नहि फरल छले तैयो छले लेकिन ओते आन बेर जकाँ नेय
हाँ से ठीके कहै छियै एहि बेेर कहाँ हमरा दिल्ली यो मे नहि छै तेना भऽ कऽ
आन बेर तऽ देखय छिए आम मे तऽ केहन देखै छियै बड्ड आम रहै छै एते आम रहै छलै किछ पुछेके नहि ई बेर तऽ ओते खइयो पर नहि कनि मनी छै
हँ हँ मोन भरि नहि खेने हैब
तनी मे आन बेर तऽ बड्ड आम रहै छलै ई बेर ककरो कहाँ पड़ल छलै आम
हँ नहि फड़ल हमर सासुरो सबमे नहि हमर ननैदो कहै छलखिन एक सै के डेढ़ किलो लै छी तऽ खाय छी
तऽ हँ सभ के ओतबे दै छेलै आनबेर तऽ ब रहै छलै आमो
हाँ एहिबेर नहि आब अगिला साल फड़त
ईह ई बेर तऽ मोजा बड्ड भेल छले लेकिन कऽ हवा तावा के पान एले ने तऽ मोजरे लऽ चलि गेलै आब ई बेर हाला की हेतै नहि हेतै कियाने गेलियै
हाँ एहिबेर फड़त आब आब जे होेय फ मज्जर तऽ दै छै आब नहि होइ छै तऽ आब से ताहि मे की करबै
भऽ जाइ छै दिक्कत तऽ लोक आब की करतै
हँ आ हमरा टोल दिसन जाइ छी कि नै कहियो काल
आ हां टोल दीसन की करै ले जेबै खाली दुर्गे पूजा मे जाइ छियै नै तऽ ओना कोनो ऑनलाइन के काम भेल तऽ गेलहु ने तऽ उम्हर की कर लए जेबै
हाँ छै हमर विरौल वाली दाइ सब ठीक कि नै
हाँ ठीक अछि चैल अहाँ के तऽ नै फोन सँ नै बात होइय से
नै फोन सँ बात यए हमरा नै नम्बर तम्बर रहैछि जहिया सँ हमरा ओ पूनम जे एना कऽ लेलकै न
हँ तऽ पुनम तऽ आब दोसर मन कऽ चल बियाह केल कै तब ओते हेतै कि फेर आबि गेलै एकरे ने
हूं अतै छै मतलब ओकरे लग छै मैयो बाप से मिलै छै
जे दोसर बियाह केलकै तऽ
हँ
आ फेर पहिलकऽ
पहिलका के छोड़ि देने छै ओ तऽ आब ओकासे कॉन्टेक्ट रखने छै कि नै से नै कहब लेकिन छोटका एकरा एकरा से बियाह केलक हन से हमरा चाचा चाची आउर के रूम पर जाय छै बर्डे सब मनबै छै तऽ ओना फेसबुके पर हमहुॅं देखै छियै स्टेटस जे लगबै छै तऽ
लगबैत हेतै हमर हमरा नै पता हम नै देखै छियै
हाँ वीडियो सब खूब डालैत रहैया बना बना के
अच्छा तऽ फेर ओकरा मे जे दूटा बच्चा भेल छलै से की भेलै
लऽ लेलकै न एगो बड़ बड़की बेटी जे छै से मैय लग छै आ की कहै छै छोटकी बेटी के अपना लग रखने छिय
अच्छा खेते नऽ एगो छलै तऽ एोगो छोड़िकऽ फेर गेलै दस टा न
धौ पागल छै ओहि दिनसँ मतलब हम बर नै कहलखिन नै खराब लोग छै सब से नै कोनो
हँ तऽ सब ने दिक्कत दिक्कत भऽ जाइत रहे छै आब एगो खराब सब के क नाम लगा दै छे सब खराब
हँ ओहि दुआरे हम बर कहलखिन नै ओकरा सबसँ ने कोनो बातचीत रखैके छै
हुनको दर डर होइ छै डर होइ छै ने ताहि दुआरे
हं नै डर वाला तऽ एहन कोनो बाते नै छै लेकिन हूं हमर ओ नै देख कहै छलियै अनिल चाचा जे छै से केना कतेक अथी मे रहै छलै रुआब मे के मतलब हम एना ओना तऽ आब कतय गेलै सेहो देखियौ न आ कतऽ इज्जत गेलै
हँ एगो करा देने छलियै तऽ आब अहाँके एगो मे दूटा बच्चो भेलै अहाँ एहन छलै तऽ शुरुएमे खराप लगलै तऽ शुरुएमे चलि जैतै
शुरुएमे अहाँ चलि जैतियै बच्चा बुच्ची नै भेल छलए त एहन तऽ नै छै अहाँके तुरंते भऽ गेल साल दू साल के बाद भेलै
आ साल दू साल के बाद भेले आ इहो भऽ गेलै आ शुरू मे ओते बड़ो नै ने ई वालला बड़ मानैत छलै तऽ खे कते पंचैती तंचैती कऽ क केते क के तकर बाद जा कऽ मान्न नै लगले
हँ तऽ तखने न छोड़ि देैतै
तखने जेऽ एगो ऑप्शन छलै सभके कहितै हमरा ई नै मनेया तखनो छोड़ि देैतै तखन तऽ ठीके छलै
आ ओ
आ आब जाकऽ छोड़लकै ह़ं जखन ई मोनो लगलै हेँ बेस दू टा बच्चा भऽ गेलै आ तकर बाद जा कऽ
हँ
इहो ने बुझलकै कि हम चलि जायब तऽ फेर हमरा तऽ जीवन बेकार भेबे कयल आ फेर ई दुनू बच्चा के तऽ आरो नै जीवन बेकार भऽ जेतै
हुं छै यौ कि एकटा बेटी के तऽ रखने छै आ एगो के अपन ओ रख नै छै मैय बाप रखने छै
कखनो ने कखनो रखने छै तैयो तऽ बर ने कखनो कखनो ताना मारि दैत हेतै
हाँ आ आर आ भटसिमैर कहियो जायत कि नै जायत से नै कहब
भटसिमे तखन मैओ मांओ सब ओकर कहाँ छै एतै केकरा ले एते
हा जा रहल अछि ओ पर स्नेहा के कहाँ दन बियाह दान ठीक भेलै हमरो मतलब बात कतौ कतौ से पता चलि जाइया
हँ कतौ स कतौ लोक क पता चलि जाइ छै
हँ तऽ स्नेहा के बियाह तियाह ठीक करत तऽ उएह देखा सुनी के लेल एहिबेर दुर्गा पूजा मे जाइया
अच्छा तखन तन तऽ बियाह में आबि सकैया पुनमो
हँ तऽ आब उएह तऽ छै जे देखियौ ने बिआह मे बजेतै ओकरा कि जे तै कि नै जेतै तबे न पता चलतै
ओहने तऽ ओना कहना हेतै फेर ओ बर कन ओ बर दोसर बियाह कऽ लेने हेतै
नै केने छै बहुते मतलब खाय पियए छै दारू सब अथी नशा सब करै छै
अच्छा ओ बर पलुका
हँ देखौ टेंशन ककरो ने हेतै ओहो बेचारा के माय बाप नै छलै भाय भौजा सब जे छलै हम से अहाँ के अ्म पोसने पालने छै चेलैहन कनि मनि देखियौ जे भाय भौजाई जे पालतै त भाय भौजाई के बात त नै सुनतै कमेतै तऽ
बतेलबो पड़तै
तऽ ओहि चीजके लेल हमरा पूनम के दिक्कत छलै जे मतलब भाय भौजाइके सुनैया
तऽ ओहो छोड़ि देलकै सुमनैयो तैयो नै रहलै
हँ आ ओकर जे जाउत छलै हन पूनम के जे जाउत छलै हन कहाँ दन जवान छलै हन तऽ ओकरा से जादा हँसी मजाक मतलब दोसरे प्रकार के हँसी मजाक करैत रहै छलै तऽ बड़ के नै पसन्द आबै छेलै तऽ ओही सभ के लेल होइ छलै हन हँ ओहि सबके लेल होइ छलै हन
ककरो केओ करतै तऽ ओते नै ने होइ छै हँ सिमिटे मे नीक लागै छै
हँ तऽ उएह सब दुआ देत हमरा सबके तऽ कोनो बाते चीत नै होइया
हँ ताहि दुआरे बड़के आर टेंशन भऽ गेल हेतै तऽ की करतै
हँ आ तेहेन समय मे केने छलै तुलसी जे आई ओहि समय मे हमर बहिन के बियाह ठीक भेल छलै हमसब सब कुछ तैयारी कऽ लेने छलहुँ अबै के तऽ से समान तमान पैक कऽ देने छलाह आब कहलियै कि जे आ एना भऽ गेलै तऽ कहलियै की जे कहूँ ओहो कुटुमके जे पता चलि जेतै तै तऽ ओहो ने भरइक जाय
एकरा सबके एकरा सबमे बियाहो के बाद छोड़ि दै छियै
हँ ओहो ने भरकि जाय लेकिन कानो कान ई जे छलै हन से हमरे सभके अथीमे छलै जे हमहीं सभ बात करै छलियै तऽ तग दुआरे कानो कान खबर नइ होबऽ देलियै
गैऽ सेहो दिक्कत भऽ जाइ छै ने एगो खराब भऽ जाइ छै तऽ कहै छैै जे ओहो खराब रहतै
अब हँ कियाकि देखियौ दियादेमे छै ने अहाँके हटि कऽ तऽ नइ छै
नहि एके में
हँ एक दियाद एक खून छै सब परिवार
तऽ आ इहो कि केलकै जे रे माइ करब के रहौ त शुरुए म करतै
शुरुए में एकरा तऽ कुमारों मे छलै हन तऽ ओ कुमारे मे कऽ लैता नै बियाह भेलाके बादो कैरते दूगो बच्चा भेलाके बाद एना कऽ लेलक
हँ
चलू कोनो बात नहि सबके अपन अपन ठीक छै पसन्द के बात छै
सित्तू से बात होइय
नै बात होइया मधु कहै छलथि हे जे सित्तू के एड केलियै हम
अच्छा तऽ आ सितुओ तऽ इएह काज केलकै नै यए
सीतुओ तऽ ओएह काज केलक हन ताहि दुआरे हम ओकरा से तऽ नहिये बात करब कियाकि एहि बी एहि बीच मे तऽ हमरा भाए के देखबे केलियै केना केने रहैय
सितुओ नले सुनने छेलियै दुर्गा पूजा में
हँ हँ से तऽ करबे केलकै लेकिन ह ओइ बीच मे हमरो भाय के फंसा देने रहै न कते मारि मारने से हमर भाय के जिययौ के बात नहि रहै
हँ सब सब क
हँ तऽ ताहि वजह से जोड़लखिन हन ने ओ लेकिन हम तऽ ओकरासँ नहि बात करब कनी अहीं से बात कऽ लेब हैया ओ रानी अछि हमरा ननेद अछि एकरा सबसे बात कऽ लेब हम अपन बरे से बात कऽ लेब
हँा प्रेम
हँ पूइरे जेतै जेना तेना
ओकरो तऽ बियाह भऽ गेलै तेकर बादे ओहो केलकै इहे ड्रामा गस त
धुनों पागल छै
आ बियाह से पहिने तऽ ड्रामा नहि करै छै बियाह क बाद
नहि नहि केलकै आ अखन सुनै छी जे मतलब ओ सब कोई गाँव में नहि यए
नइ ओ सब तऽ केओ नइ सब बहिन बाहरे मे
सब कहाँ दन आयल हन सब कहांदन नौकरी करैये दिल्लीेए में
से नइ करब तब अपन बाहरे मे रहै छै तऽ अपन बैसल हेै तऽ नौकरी करैत हेतै आ फेर ई केलक बियाह से बुझलियै खुशबुआ ई दबाइ दबाई हॅं भऽ गेलै आठ नो दिन
आंई केना बियाह भेलै हन ओकर
दवारिया बेटी भाइगे क अखन सुनबो करत त गरियेबो करत भाय
न त् तऽ हमरा ई पूजा जे अछि मुनेश बाबा के बेटी ओ हमरा कहने छलै कुछ कुछ बात लेकिन नै बुझल छलै हन हमरा जे मतलब बियाहो भऽ गेलै हन
भक लेतै ए इंस्टाग्राम पर देखबै खुशबु से सर्च मारबै तऽ हमरे हमरे सबके जातिमे
अच्छा अहाँ सबके जाइत मे
अहाँ सबके जाइत नै छै हमर सबके जाइत छै
आ लड़का छै कतऽ के
दरभंगा दिसका आब कतहु गाँव छै से ने गाँव लेकिन कहै छै दरभंगा दिस गाँव